हलो हरीओम।
हलो
हा आवाज़ अचनव पइ?
हलो
हा आवाज़ कान पइ अचे तव्हांखे?
न हिअर आई आवाज़।
हा थोरो लाइन वरी कनेक्ट थींदी आह न टाइम लॻंदो आहे।
हा उहो ई आह टाइम लॻे थो पियो हिकु ह थोॾे से
वान्दा।
रोटी ऑलमोस्ट तयार आह, साढे यारहें बजे ईंदा आहिन।
अच्छा हेॾो देरसां ईंदा आहिन।
हा साढे यारहें बजे ईंदा आहिन।
अच्छा।
ईअं गरम गरम फुल्का पचआईंदमि।
अच्छा, पोइ जेस ताईं तव्हां वेठा हूंदा आयो हेॾी देर ताईं।
मां वटि ॾाढो कमु आहे, मां कुझ न कुझ कॾि वेई रहदी आहियां।
हीअं।
हा।
पूजा वूजा में कलाक ॾेढ लॻाईंदी आहियां थोरो पाट वाट कयां या कुझु भॼन वग़ैरह त ॾेढु कलाक हुते बी टाइम पास थीन्दो आ मुंहिंजो।
वरी कॾहिं कपिड़ा आइरन आहिनि या कुझु किचन आह वरी शाम जो नाश्तो बि मोकिलदी आह न। त कलाकु उहो बि लॻंदो आहे अची वेंदो आहे मुंहिंजो छोकिरो खणण लाइ। उहो हूंदो आह त चवंदो आहे की नही मम्मी मुझे शाम को नाश्ता चाहिए। कोई वैराइटी ठारहिरींदो आहे। न उहो न हूंदो आहे त पोइ मां हिननि खे न मोकिलंदी अचंदी आहियां जेको खपे उहो खाई वठो ॿाहिरां लॻे थो शाम जो छोकी राति जो साढे यारहें पौणे ॿारहें बजे रोटी खाइनि।
हा पोइ त ॾाढी देरि ती थी वञे।
हा त हिते मुंहिंजो इ झंझट आहे।
अच्छा।
त हिनजे करे शाम जा नाश्ता बि ईंदा आहिन मुहंजा।
अच्छा।
हु अची वेंदो आहे अधु मुनो कलाकु वेंदो कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह पीअंदो आइस्क्रीम खाईंदो पोइ नाश्तो खणी वेंदो पंहिंजो बि पापा जो बि
पोइ इअं खाईंदा आहिनि साढे अठे, अठे बजे।
अच्छा
पोइ राति जो रोटी इह बि त आहे कमु
हा उहो त सही आहे घर में त कम खुटे ई नथो भई
पोइ वरी बर्तन वग़ैरह बि निकिरनि था पिया सॼो ॾींहुं थोरी न वेठो आहे कमु वारो बि
ऐं मां रात जो सभु राति जो मां सभु क्लीन करे ई सुमंदी आहियां ऑलमोस्ट हमेशाह हमेशाह कंपलसरी
हा सुठो आहे न मां बि घणो करे त करे ई सुम्हंदी आहियां केॾी केॾी महिल ईअं थींदो आहे टाइम ईअं ॿाहिरां लेट अचूं कयूं था पोइ रहिजी था वञनि शाम खां निकिरे त पोइ छा कजे
हा उहो त आहे
त पोइ थोरा घणा रहिजी वञनि त त ॻाल्हि बि आहे न त घणो करे त पूरो क क्लीन करे छॾींदीअहियां
हूं त उहो ई थी वेंदो आहे कॾहिं आइरन आहिनि कॾहिं छा आहिनि कमु ॿियो कुझु न त वरी ॿारनि जो बि फोन वोन ईंदा रहंदा आहिनि जीअंज सैटरडे संडे अथनि त ॻाल्हाईंदी वैसे बि ॻाल्हाईंदिय आहिनि लेकिन सैटरडे संडे ॾींहुं त ज्यादा ॻाल्हाईंदियूं आहिनि कॾहिं ॾींहं जो कंदिय हुूं कॾहिं बार बार कंदियूं
ट्टी ॾींहुं टाइम मिले थो न ॿारनि खे
हा त ॻाल्हाईंदीयूं आहिनि हा उअई न ॿार बि वॾा थी विया वॾा थियनि ता ॿार बि छा?
चवां थी तव्हांजो वञण जो कोन्हे छा इंडिया हिञर
न फ़िलहालु त कान्हे कुझु कमु हूंदो त वेंद वञिणो बि आहे कमु मां ॾिसां थी छा थो थि पियो
अञा कुझु फुल न आहे हाणे स्कूल कान्हे त कॾहिं बि वञी था सघूं न
हा उहो त आहे
हा त हिननि जे दुकान जो स्टाफ थोरो घटि आहे त ॾिसूं था अ चा थी जेतिरो खिचजी वञे त गॾु वञूं न त वञिणो पवंदो ॾिसूं था पिया जीअं बि आहे त उहो इ आए कम बि थोरा थियनि था न घुमण सां ं में पेट भरियलु आहे
हा
हाणे थकिजी पियाऊं काॾे वञूं घूमूं छोकी हुतां सम्झ में नथो अचे हाणे ॿार बिज़ी लॻा पिया आहिनि अकेला या फैमिली में बि पे सभिनि जा ॿार वॾा थी वियानि त थोरी नथा हलनि ॿ चारि ॾींहंनि लाइ बसि
हा सईी आहे न पर पंहिंजे घर जहिड़ो सुख किथे बि न आहे ई ॻाल्हि त आहे
न इंडिया में बि सॼो ॾींहुं घुमणो थो पए परेशान थी वेंदा आहियूं ॾींहं जी रोटी जो अतो पतो पतो न हूंदो आहे राति जी रोटी जो अतो पतो न हूंदो आहे
उहो ई चादी न पंहिंजे घर जहिड़ो सुखु कान्हे
न उहो त सही ॻाल्हि आहे
उहो ई मां हीन मुंहिंजे घोट खे बि चवंदी आहियां चवंदो आहि हल हल चंवदियां न तव्हांजो कम आहे तव्हांनिपटायो ॿार वेठोयो मां रही पवंदमि अकेली चारि ॾींह पंज ॾींह पर मां न हलंदम, उ नथो पुॾे हेॾो सभ पैक करे वञो वरी अ
पैकिंग कर, हितां जी पैकिंग करण में दिमाग खराब थी वेंदो आहे।
उहो ई सॼो ॾींह मथो सूर थी वेंदो आहे पहिरीं वठी अचस सामान पो पैक
समान इक्कठा कयो वराहे वरी हु ते वञी करे पैकिंगीयू कयो रोज रोज हेॾे होॾे। थकजी पेंदा आयूं हुते त मतलब हिते कम से कम टाइम सां रोटी पाणी त खाऊं था हुते उह बि न पतो हुंदो आ पतो तव।
हा हुते त मिलंदो ई कोने ईअं केॾीमल किथे पा वञूं अचेतो केॾीमल किथे पा वञूं
हा सुबह निकरूं पो कॾी रस्ते ते खाई वठी कॾी न खाधी कॾी शाम जो ता खाऊं प्या ॿाहिरौं
हा बस इहो प्यो हलंदो आ, वेंदा आयूं त इहो ई हाल थींदो आ।
ॾाढो परेश्रम मुंजो त मन ई मुंजो मन ई न थींदो आहे।
मुंहिंजो बि न थींदो आ पो मुंहिंजी मम्मी ॾाढो चिलाईंदी आहे अची नथी हींनर बि जीअं छुटियूं थियूं ॿी भेनरूं आयूं त तूं छो नथी अचे। पर मुंहिंजा ॿार वॾा थी व्या। न मां चो मुंहिंजा ॿार वॾा थीया
लास्ट कॾी व्या हुआ?
मां नवंबर में वई हुअम।
अच्छा हा त मां बि दीपावली इंडिया में कई हुई। दीपावली करे पो आई हुयम उह बि कम आया त वयासि ताहां ज़बरदस्ती मन ई न प्यो थे पतो तव हा मन ई न थींदो आ। ॿार वॾा पैंजे हिसाब सां, नंढा ॿार हूंदा हा त वेंदी हम की हलो थोड़ो घुमदासीं, सभिन सां मिलदा खेॾदा, हाणे न।
हा, हाणे त हुनन खे टाइम ई काने हर को पैंजे में त पो पाण छा कजे।
उहे ई न सभिन जा ॿार वॾा थी व्या उहे ई आ ताहांखे घणी भेनरूं तव?
मां असां पंज भेनरूं आयूं, टे त वॾियूं आहिन मूंखां। ऐं हिक भा आहे, त हाणे भाॾाई फोन कंदी मां फोन कंदी भेनरूं, फोन कंदियूं, अच अच अच पर हाणे रोज़ रोज रोज पुॼ ई नथो जीअं कूली ठही वेंदा आयूं।
सभ चैन पकिंग
थेला खणो हितां खणो हुते रख उते रख हाणे त मूंखां नथो पुॾे। हाणे त पो, साल साल निकरी वेंदा आहिन भेनरुन खां मिलण ई कोन थींदो आ।
न न मुखे लेकिन थोड़ा थोड़ा कम फाथल हूंदा इन न ॿार ॿि ऐन या छा ब्या कम त वंञणो प्यो पए पतो तव छहे महिने
न ॿस वेंदी आयां त पैंॼे मां खां ज़रूर मिलां ऐं सस खां।
हा त मुंजी मुंजा मायका ऐं उहो सभ इनलॉज हिक ई सां हिक ई शहर में इन न। जादा पिनड़ थी वेंदो आहे।
तॾै मिंॼो त वरी परयां परयां ऐं ॾाढो परयां ट्रेन ॿि पकड़ त ॿारहा ते ॿि चोॾांह कलाक तो लॻे।
ओ हो हो त न मुंॼे हिकड़े ई सिटी में इन न।
न मिंॼो त सुबु जो छह लॻे ॼी ट्रेन पकड़ियां रात ॼो ॾहें लॻे वंञी पहुचां। पो छा थकॼी पोहुचां, ऐं खाओ रोटी ऐं सुमो। वयो हिकिड़ो ॾींहुं ख़राबु।
हा! वरी ॿ चारि ॾींहुं रही करे पो अचू।
हा, वरी चारि ॾींहु मस्सि रहां मिखे मैइटन में अॼु अठ ॾींहु ॿि कोन रवंदी अयां मां कॾिहिं, इहे ई थींदो। हा! त छा कयां? हा, हेॾो परियां परियां आहे। त किथे वंञीं रवां?
पाणु खे स्पेस खपे न थोड़ो। कि हलो! कॾी शादी कई या त फैमिली सां गॾु अठ ॾह ॾींहुं ॿिताए अचऊं, शांति सां।
न त हाण थिए ईऐं तो न, पहिरीं त नंढा ॿारु त वेंदी घटि हम हांण पो ॿारु पंहिंॼे हिसाॿ सां हांण हिननि सां गॾु वंञां गॾु अचां, ही थोड़ी साहुरनि में ऐॾा ॾींहुं रवंदा। पो चारि ॾींहु रही, हली ईंदीयां पई रड़ियूं कंदी आहियाँ मम्मी पापा रड़ियूं कंदा अनि, तूं त ईंदी अंई महिमाननि वांङुरु ईंदी अंई।
हा त, ॼेंन्स सां गॾु त लॻे तो न, ॼेंन्स खे उते सुख नथो अचे पियो।
ॿारहां चोॾहां कलाकु ॼा पंधु वरी मुखे वठणु अचनि
अच्छा त तवां, तवां अकेला सफ़र नथा कयो पिया
न त ॾाढो परियां-परियां ॼो पंधु आए न भई हिते ॼहिड़ो ॿि कोने न भई फ्लाइट हुॼे त, सम्झ में अचे ती।
न त मिंॼो डपु इहो डपु कढो। तहांखे ॾाढी प्रॉब्लम अॻिते ॿि मतिलॿु हांणें ॼींअं मिंजा ॿारु ऐॾो परे आ ना ऐं मिंॼी माइका इनलॉस हिकु ॼो हू ॾाढो परे अनि। तां त चओ ता याने की मां सुबुअ ॼो छहें ॿॼे हिकिड़े ॾींहुं ॾींहुं जो चड़ा, ॿिए ॾींहुं ॾींहं ॼो पहुचा। ट्रेन में, या सुबुअ ॼो पहुचां एतिरो सफ़रु आए। मां पंॼ मिंॼो नंढो छोकिरो आह न, उहो ॿि हांण उतां अकेली हली ईंदो आह।
न छोकिरो त मिंॼो ॿि हांण इंडिया अचे वंञें पियो अकेलो हली वेंदो। हली वें
याने, इंडिया न इंडिया खां ॿिए शहर में हिते त अकेला ईंदा अनि ॿारु कॾो को। ॾाढा नंढा हुया तॾी खां। मत इंडिया टू इंडिया ट्रेन में टिकेट कढाई फर्स्ट क्लास ॼी हुते वेई रवो कोई ॾपु ई काने।
न पर मां कॾहिं वें छॾियो ई उन हिननि हाण शुरू खां गॾु, -गॾु गॾु -गॾु
इहो ॾपु मां मां ॿि न वेंदीमि, इहो ॾपु कढिणों पइंदो आ। ॼींअं कॾी अकेला ता वंञूं फ्लाइट फक करिणी आए, त मां त हली वेंदी अयां।
न मां त अॼु ताईं, न पो ही गॾु हलनि त पो ही साहुरनि में रवनि कोन। मां वरी अकेली, वरी मूंखे वठणु अचनि। त हाण पो, मिंॼी ससु पई हुतां रड़ियूं कंदी आह, ख़ाली मैटन में रवंदा।
हा त सुठो, उहो ई आ न ट्रेन में चाढ़े छॾंदा अनि मूंखे ऐं हुतां वठणु अचवेंदा अनि। हाण त मां अकेली ॿि मतिलॿु ॼीअं मुंॼे मां इंडिया में हुयमि त मुंॼे छोकिरे खे वञिंणों हो काॾे, फ्लाइट मे मां हुनखे एयरपोर्ट छॾे आयमि। अकेले ॿई छोकिरीयूं ॿिॼी़ हुयूं, मां चयो मां ती छॾे चांसि पई। न इह्यो थोड़ो पांणु खे एक्टिव न हिननि, त हिननि जो बर्डन घटि थी वियो आहे न जेें्सुनि जो ही, करे वठंदी अकेली।
मां पाणु हिते अकेली वेई रहंदी अयां अठ-अठ ॾींहु, ई वेंदा अनि पंहिंजा कमु करे ईंदा अनि। कमु हूंदा अनि वंञी करे ईंदा अनि। घणो करे त
केली ॾाढा बार वई अयां। जामि टाइम इंडिया अकेली वई आहेयां इंडिया खां वरी ॿिए सिटी ते वरी ॿिए सिी ॿिए सिटी बि अकेली पहुची वेंदी आहियां
न मां कॾहिं वेंदी कान आहियां ईअं क असांखे मूंखे छॾे वंदा ई कोन्हनि ईअं चवंदा आहिनि न या त मुंहिंजो भाउ अचे या केरु वठणु अचे
न न हिननि मूंखे छॾियो केसि त कंहिंजे लाइ हेॾो परे परे चोवीह कलाक माण्हू चिड़ंदा छॾणु वेंदा वठणु ईंदा चवंदा छा आहे हूहो सॼो ॾींहुं ॿियनि जे मथां डिपेंड इहो सिर्फ़ु हिकु दिमाग़ु जो खेलु आहे ॿियो कुझु बि कोान्हे अहिड़ो भउ कान्हे
पर हाणे आदत ई कान्हे न पोइ हू हाणे नई सईी हाणे थिए ई नथो उहा वारी ॻाल्हि थी वई आहे
न त मां छात थी मां ॿिए ॾींहुं हिकड़े ॾींहुं सुबुह जो चढ़ंदीयां ॿिए ॾींहुं सुबुह जो पहुचंदी आहियां
अचछा त तव्हांजा ॿार किथे आहिनि
मुंहिंजे बारर बॉम्बे में आहिनि न
अच्छा मुंहिंजो बि नंढो बॉम्बे में ई आहे
कहिड़ी जॻह ते अथव
हिन घाटकोपर में आहे
घाटकपर में अच्छा अच्छा
हा
पी जी में थो रहे पियो
न पहिरीं त फ्लैट वरितो हुअईं रयो पियो हींअर हिते आयो आहे त ख़ाली करे वरी वेंदो फ्लैट वठंदो ऐं रहंदो
अच्छा हा शेयरिंग में मिली वेंदा आहिनि वन बैेग मिली वेंदो आहे फ्लैट में बि हा
हा ईीअ पहिरीं बि रही आहेय न साल हिन ॿ टे महीना हिते रहण वारो आहे त मां चयो ठीकु आहे ख़ाली करे ॿ टे महीने ताईं हाणे केरु संभाले
हा त उते त मुंहिंजे ॿारनि खे पंज साल थी विया वॾी खे बॉम्बे में पंज साल थी विया अथसि हुनखे त उहे ख़ुदि बि अकेली हली वेंदी आहिनि कॾहिं वञिणो पए न आगरी वग़ैरह त ख़ुदि बि अकेली हली वेंदी हा ख़ुदि बि अ अकेली हली वेंदीूं लाइट बि वेंदियूं आहिनि
सुठो आहे न
हा न ज़रूरी आहे पतो अथव
त त ज सही आहे हा हलो टाइम थी वियो आहे वरी ठीक आहे हा हा ओके हरिओम
हरी